हैलो हैलो।
हैलो।
हँ।
हैलो।
की हाल चाल, हँ की हाल चाल?
ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै, अपन अपन कहियौ?
ठीक छै ठीक छै।
च
कऽ सब कहाँ से छियै अहाँ?
एक मिनट रुकू, लाइन पर रहब।
हूँ।
हँ, कहियौ आब।
बौआ सब ठीके छै।
हैलो।
हँ ठीक छै, ठीक छै।
आर की सब भए रहल छै?
की सब भऽ एतै? छलहु बाहर छलहुँ हँ, एखन एखन गाँव पर छी। इ
हंअच्छा।
मने गाँव पर काज छलै घर तर के।
जी।
वएह करबाबक छै। कहाँ अहाँ कहाँ रहै छियै? अहाँ अपन ग गाँवें पर छी। अहाँ कहाँ रहै छियै? पटनामे, हम हँमुँ दरभंगा घर छै।
दरभंगा हमरो घर दरभंगे भेल।
ह ओ।
मुजे
तऽ पटना, पटना में मेट्रो चालू भ गेलै हैत ने?
हँ एखन अ भिकना पहाड़ी से भूतनाथ क मेट्रो चालू भेले हँ।
हँ, एखन नया चालू भेलै हँ। हँ देखने छलियै न्यूज पर। त ई मेट्रो मतलब हमेशा चलैया कि मतलब टाइम टेबुल ऐ एकर, जेना दिल्ली सबमे चलैया?
नै हमेशा चलै छै।
ओ
जी, एखन पूरा मेट्रो बनबय मे एखन लागि जेतै पाँच साल एखन। काम चइल रहल छै, धीरे धीरे क के जोइर रहल छै सबटा एरिया।
ओ।
सेू
आओर सब -सब ठीक छै नऽ।
हँ सब ठीक छै।
ओ देखी अब दिल्ली जगह दिल्ली जगह ओहन- ओहन मेट्रो चलतै नै -नै पट - पटनामे।
दिल्ली एहन सुविधा तऽ एतऽ नहिे छै। शुरुआतिये बुझियौ कन शुरुआतिये
किराया सब केना अइ मेट्रोके ठीकठाक हइ कि नै।
एखन तक पटना मे जे जे लाइन मे चैल रहल छै ने मेट्रो
हँ हँ।
पूरा लाइन अगर आहाँ घुमै के हेएत तऽ पंद्रह रुपआ मे पूरा घुइम लेबै
ओ पंन्द्रह पूरा ठीक है तऽ हमेशा मत सब चलैया की मतलब टाइम टेबुल जेना दिल्ली सब मे छै ने मतलब चौ पाँच मिनट पर चलै छै तना नै चलैया। नैय- नैय।
तऽ वएह छै हरेक अधा एक घण्टा पर रहै छै।
चलै छै हँ तऽ ठीके है हँ। आओर सब।
और सब ठीक है।
शादिया भऽ गेल छै।
कि भेलै।
शादी बियाह भऽ गेल छै।
नैय-नैय एखन पढ़ाइए भए रहल छै।
ओ तऽ आहाँ जे फोटो लेने छियै ओ के या ओ। आहाँके अहाँ जे फोट फोटो पर डालने छियै अथी पर ई ई हँ वाट्सअप पर।
ओ हमर सबके बिरोल क्षेत्र जानै छियै।
हँ बिरौल क्षेत्र जानै छियै हमर दोस्तो रहैया।
हँ बिरौलके एस डी पी ओ छथिन प्रभाकर तिवारी सर। बिहार दिवस के अवसर पर बिरौल मे रहै छियै अहाँ के बिरौल।
सम्मानित आहाँ केने छियै की।
जी जी बिरल अनुमंडल के अंतर्गत जते आबे छै ने गाँव स्कूल ओ सब अनुमंडल के स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भेट रहल छै ओकरे
ओ पड़ाइ - लिखाय भऽ गेलै।
आँ
पढ़ाइ लिखाइ सब भऽ गेलै नऽ।
पढ़ाइ-लिखाइ एखन एयबेर बारहमी पास केलौ हँ।
तब कोन
एय बेर बारमी क्लियर भेल हँ बस। हलो।
हँ हू। और सब ठीके छै।
और
एँ
अपने की करय छियै एखन?
अखने हम तऽ जॉब जॉब छलियै प्राइवेटे जॉब छलैए अखन फिलहाल अखैन फिलहाल एखन घरे पर किछु छियै, एखन फेर देखै छियै। पप्पा कहै छथि एत्तै बिजनेस उजनेस स्टार्ट क ले देखै छियै आब जेना गाँवो मे मगर माहौल नहि छै।
जी बिलकुल बिल
हँ
गांव सब मे अखैन माहौल अबै मे टाइम लगतै।
हँ
गाँंवो मे छै जीविकोपार्जन लाय गांवो बहुत समय ले
हू चलू तब बढ़िआं से रहू। पटनो लेकिन बहुत महगा इलाका अइ अहाँके।
बहुत बहुत खास कए कऽ अहाँके जे स्टूडेंट एरिया छै ने ओ आओर महंगा छै।
अखन हमर दोस्त छलए तऽ ओ मतलब पटना मे रहलक बहुत मतलब खर्चा भेलै पढ़ाइ लिखाइ मे, फेर तैयारी केलक ओ अथीके बैंक बैंक रेलवे तेलबे के लास्ट लास्ट मे हँ।
अगर सिंगल बैचलर ए गो लड़का रहि रहल छथि पटना मे, तऽ ओकरा महिना के रूम रेंट सब मिला कऽ पाँच सात हजार रुपआ खरचा छै।
हू। ओ लगै छै कि दरभंगा से बगले मे पटना छै लेकिन एक दिन जाय आबऽ मे खर्चा चा कम से कम पटना जाय मे कमसँ कम पच्चीस तीस हजार रुपैआ घीच लै छै पटना जायमे
कतऽ स
दरभंगो सँ पटना जायबमे बुझियौ तऽ खर्चा मतलब कोन किराया के नहि मतलब काज ताज करऽ जइयौ कोनो किछु काज के लेल तैयो घिचा जायत अहाँके
बिलकुल महंगाई चरमसीमा पड़ छै तऽ।
हँ।
बुझियौ ने गाम घर मे जे जामुन लताम के केओ पूछै नहि छै से जामुन लताम एतऽ चालीस रूपए पौवा बिकाइ छै।
आ वेएह वेएह आहाँके वएह आहाँ के एदम नोएडा तरफ अहाँके तीस रुपए पौआ एतऽ चालीस रुपैए पौआ कहै छियै एतऽ दरभंगा मे अहाँके अहाँ के अढ़ाई सए रूपेए किलो छले अहा के
सेएह बुझियौ
हू बहुत महगा छै, ऐस ऐसे सस्ता तऽ हम बुझै छी दिल्ली आरो नोएडा तरफ आम आओर जामुन तामुन सस्ता छलैए बहुत आ बीस रूपए बीस रूपए आम तो हम खेने छलहुं नोएडा मे अहाँके वएह आम एत सौ रुपए किलो औत तऽ अपन।
द ई पटना जे छै ने बहुत महंगा एरिया छै,
दरभ्ंगो बहुत दरभंगोमे आम-ताम बहुत महगा छले अहिबेर गेलियैए,
छै कि न की ई सब एस स्टूडेंट एरिया छै तऽ दोकानोदार बुझै छै जे बच्चा के मजबूरी छै लेबय पड़बे करतै तऽ अपना हिसाबसँ पाँच लाख कै देलक दू सै रुपए गैस छै प्रणाम
देखियौ जे अखने देखियौ अखने मतलब गैस दाम भग गेलैए तऽ मतलब दू सौ नब्बे रुपए छलै किलो अखन अखन दू सौ रुपए किलो गैस भऽ गेलैए
सब फू गैस किलत रहै ने तऽ तीन सौ रुपए किलो रहै र कमलै त ढाई सौ भेलै आ एखन दू सै रुपया छै।
नहि नहि एखन जे छोटकी गैसमे अहाँके नब्बे रुपैए किलो छलै ने ई गैस भरसँ पहिल नब्बे रुपए किलो छलैए। अखन अखन एक किलो के अखन एक दू सौ रुपए किलो भऽ गेलै गैस महगा छै। मतलब किछ ने किछ मतलब किछ ने किछ महामारी अबैत रहै छै मतलब आब कनहु कोरोना तऽ क कखनहु कोरोना कखनहु किछो तऽ कखनहु किछो अबैत रहै छै।
ठ
आ जे चीज दाम भागल ओ चीज घटबो नहि करत अहाँके।
ह एक बेेर जेकर दाम बढि गेलै से एक बेर घटनाइ मुश्किल छै,
हूँ आब घट जे चीज भए गेलै जेना कोरोने कोरोनेमे कीड़ा तड़ाके दाम भए गेलै तऽ ओ आहाँके आब एको बे घटते आब जेना गैस के दाम आब भागले त आब भग लागल रहतै ठीके। महगाई बढ़तै आ ओ गरीब आदमीके असर पड़तै ओकरा पर
हँ गरीब आदमी मध्यम वर्ग परिवार बहुत असर पड़ै छै। ओइसे
हू आ जे जे बाहर सभ रहै छलैया किराया भाड़ा ओकरा बहुत दिक्कत भ रहल छै जेकर अपन घर छै ओकरा ठीक छै जे किराया भ ओक गैस के बहुत दिक्कत भेलै
बु आजमी खाली द रहल अय दिल्ली बम्बइ से
हँ। हू बहुत दिक्कत भेलै अभी
घ व्यवस्था नहि ठीक छै एखन
हूँ हूँँ।
चाहे ओ शिक्षा होइ रोजगार होइ किछो होइ क्षेत्र मे देखे रहल छियै भोरे भोर सोना चुप क जबरदस्ती उठा लेल गेलै।
हँ चलू ठीक छै तऽ।
ठीक छै।
आओर सब ठीक छै।
हँ।
ठीक छै।